नमस्कार यार
नमस्कार
आइ बहुत दिनक बाद तोहरा सँ भेट गेल तऽ सचलु जे अपन इसकुल दिन अतुक वातावरण गुरुजी सबहक स्नेह आ सपाटी सबहक बितओल सुन्दर समयक याद करल जाय कारण ओ सब सन आयो मन मे ताजा अछि
हम मित्रा हमर इसकुल माहौल बहुत नीक छल जेतै अनुशासन छल ओतबे फ्री मऽ अपनापन सेहो छल शिक्षक सभ ध्यानपूर्वक बढ़बैत छलाह आब विद्यार्थीसभ सेहो एक दोसरक सहायता करैत रहैत छै
हू हमरा सबस बेसी खुशी तखन होइत छल जखन प्रथनक समय पूरा स्कूल एक साथ पाठी मे ठाक भऽ गीत गाबैत छल आ पूरा परिसर मे एकटा सकारात्मक शान्ति पूर्ण आ प्रेरणादायक वातावरण बनि जाइत छल
सही कहलहुँ प्रधना बाद प्रधानचार्य जी सबके मेहनत ईमानदारी समयक महत्व आ जीवन मे सफल होयबाक लेल प्रेरणादायक बात कहैत छलाह जाहिसँ सब विद्यार्थी उत्साहित भइ जाइत छल
कक्षामे शिक्षक सब विषय के एहन रोचक ढंग से बुझाबैत छलाह जे कठिन स कठिन पाठ से सरल बुझाईत छल आ सब विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनित आपस मे पूछैत छल
जेत ककरो कोनो विषय बुझाइत नै छल तऽ शिक्षकसभ बेर बेर प्रेमसभ बुझबैत छलाह कहिनो डाँटिक बदला मार्गदर्शन दै छलाह जहिस सबक आत्मविष बढ़ैत छल
हू अवकाशक समय मे पूरा इस्कुल हँसी खुशी भरि जाएत छल किओ खेलैत छल केओ गप करैत छल तऽ केओ पुस्तकालय मे बेसी किताब पढ़ैत छल
हँ खेलमे मैदानमे फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी खोखो आ दोसर खेल खेलबाक आनन्द बहुत विशेष चल कारण मन दुनू स्वस्थ रहैत छल
हमरा पुस्तकालय बहुत पसिन छल कारण ओतैक अनेक प्रकारक ज्ञान बाधक पुस्तक उपलब्ध छल चाहै से पढ़बाक रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेल
विज्ञान प्रयोगशाला मे प्रयोग करब बहुत रोचक अनुभव छै कारण किता मि पढ़ऽ बाद के अपन देखबाक अवसर भेटैत छल
इस्कुल मे समय समय पर सांस्कृत कार्यक्रम भाषा प्रतियोगिता नृत्य गीत आ नाटक आयोजन होइत छल जाहि मे भाग लेल बहुत खुशी भेटैत छल
शिक्षक सभ केवल किताबक ज्ञान नहीं देैत छलाह बल्कि अुशासन नैतिकता समान आ जिम्मेदारीक शिक्ष क्षा सेहो दैत छलाह
जखन परीक्षा नजदीक आबैत छल तखन पूरा इस्कुल मे पढ़ाइ माहौल बनि जाइत छल आ सब विद्यार्थी मन लगा के तैयारी करैत छल
परीचय समाप्त होइत छलास सभ मित्र एक दोसरा बेटी अपन करैत छलह छुट्टी योजना पर चर्चा करै छै
हमरा ईस्कुल सफा व्यवस्था सेहो बहुत नीक लागल छल कारण सब विद्यार्थी मिली के अपन परिसर के स्तब्ध राखब के प्रयास करै छैल
शिक्षक सभ हमेशा कहैत छलाह जे स्वस्थ विद्यालय मे स्वस्थ मानस पढ़ाइ होइत अछि आ ई बात वास्तव मऽ सही छल
बिल्कुल नवका विद्यार्थी जखन स्कुल मे आबैत छल तखन पूरा विद्यार्थी सभ हुनका मान मित्र बनबैत छल आ सभ नियमक धैर्य बुझबैत छलय
हँ एहिसँ नौकरती विद्यर्थी कहियो एकटापन महसुस नहि होइत छल बल्कि जल्दी समझ खुली मिली जाइत छल
स्कुल में वृक्षरोपण स्वस्थ्य अभियान आ समाज मे कार्यक्रम सब मे भाग ले सामाजिक प्रति फेर जिम्मेदारी भावना विकसित होइत छल शिक्षा सभ हमेशा कहैत छलहय जे आलसी शिक्षा ओहि व्यक्ति के जायल जाहि ज्ञान संग संग संस्कार सेहो ग्रहण करैत अछि
हँ सही कहलहुँ स्कुल छोड़लाक बाद बुझाइत अछि जे ओहि दिन सब जीवनक सब सँ सुन्दर निश्चित प्रेरणादायक समय छल
आइ जखन स्कुल घंटी प्रार्थना ओ खेलक मैदान या अबैत अछि तखन मन भावुक भऽ जाइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे आहाँसभ विद्यार्थी अपन इसकुलक नियम शिक्षक सभक सम्मान आ पढ़ाइअक महत्वके बुझए तऽ भविष्य ओहिसे उज्ज्ववल बनत
बिलकुल सही कहलो मित्र स्कुल केवल पढ़बाक स्थान नहि बल्कि असल जिन्दी जीवाक कहल अनुशासन मित्र आ मानवता पाठ सिखाबाक सबसे उत उत्तम स्थान अछि
चल मित्र एक दिन फेर अपन पुरान इसकुल जाइत छी गुरुजीसँ हम अर भेँट करब विद्यालय परिसर देखबा ओहि सुनहार याद सभके फेरत जिबीत करबाक प्रयास करब
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे इसकुल जीवन मनुष्यके जीवनक सबसँ सुन्दर समय होइत अछि कारण ओहि समय मऽ पढ़ाई खेल कूद मित्रता शिक्षक सब मार्गदर्शन एक साथ प्राप्त होयइत अछि
हँ हमरा सेहो अपन स्कूलक दिन बहुत याद अबैत अछि कारण ओतेक प्रत्येक दिन किछु नव सिखबाक अवसर भेटैत छल सभ वातावरण उत्साहसँ भर रहल छल
जखन हमसभ सकाले समय इसकुल पहुँचैत सलाह तखन पूरा परिसर विद्यार्थी सभक छला पहल आ हँसी खुशी गूंजैत रहैत छल
प्रथनाक समय पर विद्यार्थी एक साथ ह राष्ट्रीय गीत आ प्रदर्शन गाबैत छल ओहिसँ मनमे अनुशासन आ देश प्रेम भावना जागृत होइत छल
हूं शिक्षक सब प्रतेक विषय के एतेक सरल भाषामे बुझैत छल जे कठिन पाठसँ सहज रूप से बुझाइत छल
जँ कोनो विद्यार्थी गलती करैत छल तऽ शिक्षक आडाँटिक बदला दुरिये सही मार्ग हेबे छलै जे निचा तक बढ़ैत छलै
आ आपका समय मे हम सब मित्र मिली के टिफिन बाटी बाटी खाइत छलहुँ आ खूब हँसी मजाक करैत छलुँ
सही खेलो खेलक मैदानमे क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी खोखो आ दौड़ो प्रतियोगिता भगमे भाग ले बहुत आनन्दक आबैत छै
पुस्तकालय मे शान्त वातावरण रहैत छल जाय तऽ बेसी पुस्तकालय पढ़ब हमरा बहुत पसिन छल
विज्ञान प्रयोगशालामे प्रयोग करैत समय किताबक ज्ञान व्यवहारमे एक बार अवसर भेटैत छल
स्कुल समय समय पर भाषण निम्मन चित्रकला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होइत छल
एहि कार्यक्रम सभमे भाग लेल विद्यार्थीक प्रतिभा बाहर आबैत छल आ पर विश्वास बढ़ैत छैलै
प्रधानाचार्य सदि्षन समय महत्व अनुशासन आ मेहनतक बारेमे प्रेरणादायक बात कहैत छलाह
पूरा इसकुलक वातावरण एहन छै जे सभ विद्यार्थी एक दूसरे के सम्मान करैत छल आ प्रेमसँ रहैत छल
परीक्षा अबैत छल तऽ सब विद्यार्थी मन लगा के पढ़ैत करैत छल आ शिक्षक सब अतिरिक्त सहायता सेहो दैत छलाह
परीक्षा समाप्त भेलाक बाद छुट्टीके आनन्द अमित्र सभक सङ्ग घुमबाक योजना बनबैत छलूं
हू इसकुलमे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देल जाइत छल आ सब विद्यार्थी परिसर साफ रखबाक प्रयास करैत छल
वृक्षारोपण आ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रममे भाग लेब प्राकृतिक प्रति प्रेम बढ़ैत छल
बिलकुल नव विद्यार्थी सबके पुरान विद्यार्थी अपन मित्र बना देत छल जहि से उनकर कहियो एकटा अपनमे महसूस नहि होइत छल
गुरुजी सब केवल पढ़ाइ नहि बल्कि जीवनमे सफल होबाक सही तरीका सेहो सिखबैत छलाह
आ स्कुल मे बितओल प्रतिक्षण आयो मोन बढ़ैत अछि आ ओहि दिन फेरसँ जीवनक आछी होइत अछि
सचमुच स्कुल जीवन मित्रता बहुत सची होइत छै कारण ओहि सम्बंध मे कोनो बात नामी रहबे करै छै
हू हम सबके अपन शिक्षक सभक सम्मान सदिखन करबाक चाही कारण हुनके कारण हमसब जीवनमे आगाँ बढ़ैत छी
इसकुल मनुष्यके केवल शिक्षित नहि मनबैत अछि बल्कि एकटा जिम्मेदार संस्कारी आ सफल नागरिक सेहो बनबैत अछि
बिलकुल बिलकुल मित्र, अफसर भेटते। अपन पुरान स्कूल घुमएब चलब, शिक्षा सभक। भेट करब मित्र सभके, याद करब आ ओहि अमूल्य याद सभके फेरसँ ताजा करब
हँ मित्र, हमर स्कूलक वातावरण बहुत सुन्दर, स्वच्छ आ अनुशासित छल। जाहि सँ पढ़ाइ करब मे सदिखन मन लगैत छल।
बिलकुल, शिक्षक सभ बहुत प्रेम सँ पढ़बैत छलाह आ। जे कोनो बात बुझाइत नहि छल, तँ फेर सँ ध्यानपूर्वक बुझा दैत छलाह।
सकालक प्रथम समय पूरा स्कूल एक साथ गीत गाबैत छल। जाहि सँ मनमे उत्साह आ आत्मविश्वास बढ़ैत छल।
हँ, आबका समय हमसभ मित्र मिलि कऽ टिफिन खाइत गप करैत आ खेलक मैदानमे खूब आनन्द करैत छलहुँ।
आवश्यक समय पर सभ मित्र। मिलि कऽ पिकनिक खाइत, गप करैत आ खेलक मैदानमे खूब आनन्द करैत छलहुँ। करीक्षण
बिलकुल, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ प्रतियोगितामे भाग लैत छलहुँ। लेल हमसभक प्रतिभा विकसित होइत छल।
स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला हमरा लेल ज्ञान आ सीखबाक महत्वपूर्ण स्रोत छल। अनुभवक महत्वपूर्ण स्थान छल।
बिलकुल, प्रधानाचार्य सदिखन समयक मूल्य, अनुशासन आ मेहनतके महत्व सिखबैत छलाह। बुझब छलहुँ जे से सभ विद्यार्थी प्रेरित होइत छल।
हमर सभ मित्र एक-दोसरक सहयोग करैत छलहुँ, जाहि सँ स्कूलक माहौल। बहुत अपनापन भरल रहैत छल।
आइयो जखन स्कूलक दिन याद अबैत छै तऽ गुरुजी सभक बाति आ। ओहि सुन्दर वातावरणक यादि मन भावुक भऽ जाइत अछि।
स्कूलमे तऽ केवल पढ़ाइ नहि, स्नेह आ अपनापन सेहो भेटैत छल। जीवनमे नीक मनुष्य बनबाक सभसँ उत्तम पाठशाला छल।
हँ, सच कहलहुँ। आबकाश समय हमसभ मित्र मिलि कऽ टिफिन खाइत, गप करैत छलहुँ। खेल मैदानमे खूब आनन्द करैत छलहुँ जखन हमसभ। सकालक समय स्कूल पहुँचैत छलहुँ। तखन पूरा परिसरमे विद्यार्थी सभक चहल-पहल, हँसी-खुशी रहैत छल। गुजरैत रहैत छल। शिक्षक सभ प्रत्येक विषयके एतेक सरल। भाषामे बुझबैत छलाह जे कठिन पाठ सेहो सहज। रूप से बुझाय छल
हँ खेल मैदानमे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो आ दौड़क प्रतियोगितामे भाग लैत छलहुँ। लऽ बहुत आनन्द अबैत छल।
हमरा पुस्तकालय बहुत पसिन्द छल, कारण ओतय अनेक। प्रकारक ज्ञानवर्धक पुस्तक उपलब्ध छल, जाहि सँ पढ़बाक रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेल।
हँ, स्कूलमे समय समय पर भाषण, चित्रकला आ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइत छल। आयोजन होइत छै
हँ हँ, स्कूलक समयमे सांस्कृतिक कार्यक्रम कहब सही कहलहुँ। शिक्षक सभ केवल किताबक ज्ञान नहि दैत छलाह, बल्कि अनुशासन नैतिक समान आ जिम्मेदारी सँ भरल छल।
हँ, एहि प्रधानाचार्य जी सँ सेहो समयक महत्व बुझैत छलहुँ।
बिलकुल सही कहलहुँ मित्र।